हेलो
हेलो हां दिदी गोर लागय छिऔ
खुब खुश रह सुहागवती रह की गे की सब समाचार
ठीक छौ फोन नहि लागे रहउ
फोन नहि लागै हौ
नां
के है गे
पता नहि
अच्छा बहुत देरसँ अच्छा ओही हम बहुत देरसँ इन्तजार करैत करैत त कहलियै कि अच्छा हमही करै छियै
हँ लिखबे रहे जे फोन लगाने से पहिनेे कॉल को साधा कर ले
कथी कहलिऐ
मतलब कॉलर से बात कर ले
अच्छा
हँ
पता नहि
किया तऽ अखन गुड्डा गोडल के लगेलियै रहे ने तऽ ओ नहि लागले रहायद ते हमरा मैसेज द रह
अच्छा अच्छा
हमसभ एलियौ ह भोज खाय क
खेली खाक गेली
दहिए चूड़ा रहै बहुत सुन्दर छाँछ वला दही रहै
हँ
चुड़ा चीनी नमक मिरचाय
हूं
हम कहलिए
सब ने तरकारी सब ने कहलियो तरकारी सब ने हेलो हेलो
हाँ गे
ओ बीच आवाज कैट जाय छौ किया
कहलियौ लाल भईया पुतहु नय छै मरल हेलो
अच्छा
हँ तऽत पूतह छै
पुतौह
नटवर्क बहुत अथि भ रहल छै गे
मतलब बाहर मे रहे रहै कालिह परसु मे आएलेय या
हूँ
नेटवर्क नहि छो
आब अलोऊ आवाज तखन कटेत रहु हाँ आब आलउ आवाज हेलो हूंम्म हूँ नेटवर्क मे नेटवर्क मार
आवाज नहि जाइ छौ
ई खो साउंड होइ छौ
जाइ छै छत पर जाइ छियौ अच्छा केओ एहि बला नहि रहै
हूँ
हँ
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो नहि सुनै छी हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो